हेलो हँ खूब खुश रहु खूब खुश रहु अहाँ की ठीक छी
हँ हम ठीक छीयै अहाँ अपन बताउ
हमहुँ ठीक छी नासिक मे छी
अच्छा ओत‌ए रहै छीयै अहाँ
नहि हम रहै नहि छी नासिक मे लेकिन हम एखनहु आयल छी बेटा पुतहु लग हँ हमरा सब के हम रहै छी आसाम जोरहाट
अच्छा तब फेर मिथिला सँ कोना अहाँ मतलब मैथिली कोना आबैए बाजय लए अहाँके
छी हम मैथिल ब्राह्मण दरभंगा जिला सँ
अच्छा मतलब छियै एतौका रहै छियै आसाम मे
हँ रहै छी आसाम मे
अच्छा इहो तऽ बहुत नीक बात
हँ अहाँ कतय रहै छी
हम सहरसा जिलासँ छी आ गाँवमे हम रहै छी जानै हेबै नाम शायद
हँ सहरसा के नाम किया ने जानबै
हँ हँ सहरसे जिला के हम छी तैं हमर मैथिली ने अहाँसभ जकाँ नहि हेत स्पष्ट हँ हँ कनी अलग छै
जा अच्छा देखियौ जब कन कनिकबे कनिकबेक दूरमे मैथिली भाषाक कनी कनी चेंज होइते रहै छै हँ तऽ एहिल कोनो बात नहि छी तऽ मैथिल चाहे ओ ओ केमहरु कनिक अन्तर हुए तै से कि मैथिल मैथिले भेलै
हँ खान पीन सब एकहि छै बस भाषा कनि अलग छै बाजै के तरीका ओहि खातिर जी
आओर और बताओ ओतुका मौसम केहन यऽ
आ मौसम तऽ कभी धूप रहेये एकदम ठहा ठहि आ कभी एकदम धर धरा कऽ पानि पड़ि जाइये
अच्छा तऽ गर्मी अछियो की
हँ गर्मी तऽ बहुत अछि इधर जकर चर्चे नै जी
अच्छा अच्छा हमरा सबके एतय गर्मी नहि छै बिल्कुल नासिक मे बिल्कुल गर्मी पड़िते नहि छै
अच्छा नॉर्मल मौसम एकदम
हँ एकदम नॉर्मल अहाँके पंखो के काज नहि ये
बाह
एहन छै जे आरामसँ अहाँ रहि सकैत छी
तऽ बीच बीचमे भले चलि जाइ छथिन ओतऽ
हँ हँ बीच बीचमे हम चलि आबै छी बेसी गर्मी पड़ल ने
हँ
तऽ चलि एलुं
हँ नास्ता पानी भेल अहाँके
हँ हँ भऽ गेलै नाश्ता पानी पुतहु लग छियै एखन सब चीज कयल भेटे छै
हँ बस आदेश दै के जरूरी
हू
हँ से तऽ होइ छै आ तब तऽ